हा, अव बढ़िया, बढ़िया और तां कीअं आहियो?
हा हा ठीकु आहे, तबियतु ठीकु थव?
हा, हा बिल्कुलु बड़िया, बिल्कुलु पोह सभु ठीकु आ, और ॿियो हा। ॾींहं जो सुम्हंदा हुंदा न आहियो, हु
हा कंन्नी आ थोरो आरामु समय मिली वेंदो आ त।
अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा ओर
जीअं, जीअं समय हूंदो आ, अॼकल्ह आराम ॾिस त मिले नथो त पोइ माण्हू रेस्ट नथा करे पाइनि त बीमारियूं बि ॾिसो गॾु थी पयूं आहिन। सभिनि जी फास्ट लाइफ थी वई आ। हा, टाइम सां सुम्हूं नथा, उथूं नथा, हा, हा।
हास!
असांखे सुमदे बि ॾाढो लेट थी वेंदो आ।
हा-हा त हा त पूरी उंसा याने की, हिक त खाधे-पीते में बि कोई ताक़त कोने न। सब शयूं त नकीेली थी पयून त इन करेे त याने बि बीमारीयूं
हा हा निंड्र बि वॾी दवा आए चेंदा आयेन।
हा निंड्र-निंड्र सबको वधिक हील कंदी आ न पाॅजी बॉडी के। टाइम सां उथाण, सुमांण, खायण, पीअण त हुन सां यान के पा पाहिंजी बॉडी याने मेन खादे पी याने कि असली ना, नऐ इंजेक्शन सां सब शयूं ठहदयूं कनदयूं। त बीमारीयूं ॾाढी थी पयू आहिन, अॼकल कैंसर त बिल्कुल आम थी
हा आ
ज़हिंखे बि पुछ याने की कैंसर कुछ न हा कैंसर आ याने की, सब याने की बीमारियूं त् थी पयू इन, शुगर-वूगर त
सभ ॾिसो खादे-पीते सां, हा! हा-हा न, न बुधण में ईंदी हुई। शुगर त वरी बि हलो ठीक आ अ मगर ऐ कैंसर त ॾाढी वॾी बीमारी आह। शुगर में बि ॾिसो अखींन जी रोशनी ताईं हली थी वञे माणून जी। हा माणू ॾिसो ध्यान नथो करे न डायबिटीज़ से बि। हा त अखींनजी रोशनी बि हली थी वने माणून जी।
चने की भाज़ी। तेल अध
हां
जिअ पान्ज़ो रूटिन त बि हो त बि हुनन खे हेॾी बीमारी पेंंदीयून हो चअदा इन असां गॾ तो बि आई। इय काने सब न दी छो पीए हुनजी बॉटिंगस नेगेविक्स सॾे त भई हे छो अऩ की त डॉक्टर इय-इय चए न करोना खा पो हे अवाषणन ते जो इंजेक्श
हा--हा।
कबि ना चई ता सघू की माणूंन खे छा बीमारी थींदी आ छा बीमारी न थींदी फ़िलहा
बिल्कुल।
पऐरों याने की हार्ट अटैक कीअं केॾे वॾे-वॾे माणून खे ईंदो हुयो, अॼकल त असां कीअं चंगन माणून खे सभिन खे हार्ट अटैक वग़ैरह कुछ न कुछ बीमारी आ असां बुध बुधूं! ता पया, कि हिन जी त उमर हूम
नंढी उमर में ॾिसो केॾा अटैक ता अचन माणून
केॾा अटैक ता अचन कुछ ख़बर ई नथी पए। वॾी वारी ॻाल आ, वडी गाल आ हे ऊयई आ न हे हिक त खादो पीत तो और ॿयो याने की भई जो असांखे करोना जी इंजेक्शन लगी यूं तो उन्हन इंजेक्शन सां असांजी बॉडी जी इम्यूनिटी कमज़ोर थी वई आह त हो काथे न हा त हुनजे कारण हो काथे न काथे असांखे अटैक ती करे पई‌। हिन करे याने की हू हो बीमारी यानी कि वधदियूं थी वञंन यानि।
केह सोचियो हुयो कि कोरोना में एॾो सव थी वेंदो, माण्हू हेॾा हली वेंदा। मौत जे मुंहं में, कई माण्हू त ॾिसो भवक जे करे बि मरी विया।
बिल्कुलु
कैखे कोरोना हुओ बि न, भउ जे करे माण्हू काफ़ी ख़तम थी विया हा। काफ़ी ख़तम थी विया, नॉर्मल जीअं बुखार थींदो आ गर्मी में, गर्मी में हम
हा हम्म याने हे ॾाढी वॾी ॻाल्हि थी वई न हिकु साथ
हा
ह त वर्ल्ड बंदि थी वियो और हेॾा माण्हू मरदा वञनि। हे त वेको डांडया न क ॾाढी वॾी, इअ त अनएक्सपेक्टेड यानी कि भई कैं सोचियो बि कोन हूयो की भई इअ कॾहिं ज़िंदगी में
कीअं लाक हा
लॉकडाउन थी थी वियो, सब थी वियो, यानी कि कॾहिं आन सपने में बि यानी कि कि सॼी दुनिया हिकु साथ बंद थी वेंदी।
सभी याने कि चवनि पिया न कि वॾो बि, राजा बि त रंक बि त स सब बराबर थी विया।
सभनि जे लाइ बराबर थी वियो, हा।
सभ सभिनि जे
सही आ।
सभई या वई डॉक्टरन वटि यानि कि जींअ कि हने ग़रीब खे इलाजु मिली प्यो मिली पियो वंञे कि अमीरनि खे न मिले पयो, यानी कि एॾा पैसा खणी बीठा हुया।
न पियो मिले, हा, हा। हा न पियो मिले। डॉक्टर ॾिसो ॾिसण लाइ, हा ॾिसण लाइ तैयार न हुया।
तयार न डॉक्टर त
अंउ हर शै खे ॾिसो धोई करे सेनिटाइज़ करे, हा ॾाढो भओ वहिजी वियो माण्ह
हा सभ भउ हुन खां पो सॼो सिस्टम बिगड़ी वियो न हिकदमि सां, न त पहिरों कॾहिं ॿुधंदा हुयासीं कि चालीह पैतालीह साल के कई जवान खे कैमपस में त अठावीह साल के बि यानी की जीअं हटे यानी की जीअं ॿुधंदा हुयासीं।
हा अचे थो न हलंदे हलंदे असांजे हिते असांजे सही ॻाल् आ।
यानी कि सब- सब, यानी कि उनको कोई
त हलंदे हलंदे छोकिरियूं किरी थियुं पइन, अटेक था अची वञन।
अटैक त अची ता वञन, हिकु त छोकिरी गाॾी हलाईंदे रिश्तेदारान एॾी सुहिणी छोकिरी अने सत्संग ते वंञे पई, अने कि वीह साल जी बि न हू दी, सत्ररे अरणेह सालें जी, पाहिंजी मां खे सत्संग छॾण वंञे पई एं टिवा ते, एक्टिवा ते ई अटैक अची वियुसि किरी पई। इमीय बिल्कुलु। हलाईंदे- हलाईंदे, अटेक अची वियोसि उते ई अटेक अची वियो होसि। कोई न ॿुधाओ, उहोई सोचूं पिया।
इंसान अटेक अच
बस, अटैक हलंनजी त, सुठी ख़ासी घरों निक् ती आहे हिकदमि, पंहिंजी माउ खे सत्संगु छॾण थी वञे पई और हिकदमि सां टेक वञे, केॾी- वॾी ॻाल्हि आहे बिल्कुलु, याने परी जहिड़ी छोकरी।
हा यंग जनरेशन आहे तेल वारी शयूं, ऐं फास्ट फूड इ वधीक ता खाईनि न, अॼकल्ह जा ॿार।
हा- हा, उन खे उ बिल्कुलु घर जी सब्जियूं त, सिंधी भाॼियूं त खाइनि ई कोन था, उन्हनि खे, नथा खाइनि उन्हनि खे त बसि हितां फास्ट फूड पीज़ा बर्गर वग़ैरह इहे शयूं ई खपनि।
वणनि थियूं उन्हनि खे, हुं, नंढे- नंढे ॿारनि खे ॾिसो अच्छा वार ता थी वञनि, एतिरे नंढे- नंढे ॿारनि खे मांजो भाट्रियो मांजो भाट्रियो ॿियो नंढो आहे, हुनखे अछा वार थी वियाथसि, मां ॾिसी करे हैरान पई थियां। मां चयो हे कीअं? उहो बि अन खाईंदो न आहे सब्जियूं। ॿाहिरां जी शयूं खपनि हुननि खे बि, ॾाढो फ़र्क थो पए हा। हा, अॼकल्ह पाण सोचे नथा त पो, कि छा कंहिं वक़्तु कंहिंखे थी थो वञे।
बिल्कुलु- बिल्कुल, बि नथा सोचे सघूं, बिल्क ब ल यानी की, असांजी सोच खुं ॿार थी वइयूं अन
ॿार अऊं, हल्को सो माण्हू किथे टकराए थो किरे थो त फे चक थी वञे, हॾियूं एॾी कमज़ोर, केॾी कमज़ोर थी वियूं आहिनि।
बिल्कुलु- बिल्कुलु, फ्लोर ते हिकदम किरे तो, अर हिकदम फ्रैक्चर।
हा, अॼकल्ह त उहा ॻाल्हि ई हॾियूं बि हीअं थी टूटन्, तिर- तिर ते रौडां थी पइनि माण्हूनि
पंहिंजे, हा बिल्कुलु, असांजे ज़माननि में त असां केॾो खेॾदा हुयास् केॾो किरदा हुयासें, कुछ बि न थींदो ईअं थोड़ो बहुत छिल का विल्का लहींदा हुआ, वरी वापसि वहीं जा वहीं थी वेंदास् अ मई जे उअंई खे टण लॻी वेंदा तव, अॼुकल्ह त ॿारनि खे थोड़ो सो बि थी, थो वञे न बिल्कुलु यानि इ बिल्कुलु फ्रेक्चर तो थी वञे या कुझ बि थी त, फैक्चर जी नौबत ती अची वञन्, त असां यानी की असां डी से यानी की असांजी थोड़ी इस खाली, मोबाइल खों सिवा, त कुझु करन् ई न था।
न नथा करनि, एक्टिविटी करनि, फिज़िकल एक्टिविटी करनि ई नथा न।
ॿुधा, फिजिकल एक्टिविटी करनि ई नथा ॿाहिरि वारी थधी ऑक्सीजन न था खणनि, ॿाहिर जी ऑक्सीजन, विटामिन डी केॾो ज़रूरी आहे अॼु कल्ह आहे ॿारनि में? कुझु बि न। न बिल्कुलु, एॾो स्टेम ई न।
कल्ह ॿारनि खे मिले बि नथो खेॾण जे लाइ, पहिरियों कीअं ॿार खेॾदा हुया न
असां त कैंड बि घर में, माहौल न असांजे पाड़े में ई असांखे न ई ख़बर हूंदी की असांजे पाड़े में केरु रहंदो आ, न त असांजो असां जॾहिं नंढा हूंदासीं त केॾे केॾे पाड़नि वारनि जे घर वेठा हूंदासीं। उते रोटी खाईंदासीं, खेॾंदासीं अॼकल्ह उ ज़मानो ई कोन्हे न।
ज़मानो अउं विश्वास बि ॼण नथो करे सघे माण्हू, कंहिं ते? माउ पीउ ॾिसो अॼुकल्ह न्यूज़ ॾिसी करे अहिड़ा हो थी विया आहिनि दहशत थी वई आ त कोई कंहिंजी घर ॿाहिर खे मोकले ई नथो।
न नथो मोकिले, नथो मोकिले बिल्कुलु याने कीअं
राबा अं त माण्हू सोचे सम्झी करे करे तो कम, हा।
सोच हिकु ार आहेॼो कॉंसट्रेशन हा
उनते ई आ।
त आ उतेइ आ उतेइ आ सॼो कॉन्सन्ट्रेशन पहिरियों त ॿ ट्रे ॿार हूंदा हुया कोई काॾे वियो कोई काॾे वियो त माउ पीउ खे बि ध्यानु न हूंदो ईअं ई स्ट्रॉग थी पलजी वेंदा हुया, अॼुकल्ह
ते हुनमें पलजन ता मो
हा मोह में हेॾा सेंसटिव ता हुजेन कि पुछो ई न
आसूं
अस -अस- अस त छोकी मां पीउ बि हिकु‌‌ हिकिड़ो ई ॿार आ त सॼो मोह उनी में आ त हुनखे बि थोड़ो कुछ तो थे त माउ पीउ बि घबराएजी ता वञनि। करे छा थी वयो छा? हा त नानी जो न सभिन ॾिस मोह- मोह -मोह - मोह वधीक। थी वञे न त पहिरियों त ॿ ट्रे ॿार ईंदा हुया, त कुछ ख़बर ई न पवंदी हुई, अॼुकल्ह चाची और मोसा जा त रिश्ता ई धीरे -धीरे ख़तम थी विया आहिनि, सभु ख़तम
ॾिसो परिवार नंढो थी वियो हिकु- हिकु ॿार, भेण न, कंहिंखे भाउ न,
कंहिंखे भा न कंहिंखे हा ईयईं -ईयईं पर खर्च सां ई एॾा वधी विया आहिन त सभिनि खे लॻे तो की हिकिड़ो ई ॿार हुजे हुनखे सुठी एजुके केशन ॾियूंस, सुठो खाधो पीतो कयूं हुनि खे पाले ता सघूं त हेॾी महांगाई में े
अॼकल्ह ॾिसो पढ़ाई -पढ़ाई महंगी थी वई आ न त माउ पीउ अफोर्ड बि न नथा करे सघनि ॿिया ख़र्चा बि वधी विया आहिनि पढ़ाई सां गॾु, पांहिंजा हा -हा- हा, वॾे स्कूल में पढ़ाइनि ता अॼकल्ह, फीस केॾी आ।
और अन ॿार ॾिसे तो टीवी मोबाइल में उननमें ॾिसे तो त हुनखे खप पेस बि सभ, असां वांगुरु थोड़ी न की बस जेको ॾिनो जेको खाधो थी वियो, अॼुकल्ह ॿारनि खे सभु खपे, अॼुकल्ह ॿ सभु- सभु, खपे, सभु प्रॉपर डंस ता याने की सभ शयूं खेॾण बि त खिलोना बि, त सभु शयूं खपे, सभु सभु हिन करे हाणे दुआ नई की भई, ॼेको ई ॿारु सुठो आ हुनजी सेहत सु सुठी रहे हुन के यानी की बिल्कुलु अ सुठी मन मुने सभु कुझु थे त उवई आ, अॼुकल्ह जो वक़्तु ॾाढो बदिली वयो आ।
हूं अॼकल्ह ॾिसो उ योगा टीचर आहिनि ॼेके, ॼेके फिट ता रहिनि हिकदमि पांजो ध्यानु ता रखनि हुननि खे बि अटैक ता अची वञे।
अरे बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु असांजे हिते हिकु योगा टीचर वीचारो यानी की की मुंहिंजी ज़ाल यानी की बैंक में वीचारो आयो जीअं तीहं जो अची रोटी खाइण लाइ वे पो त हिकुदमु नक मउ खयूं खून निकतो सो रुनी प